अध रध
हँ बुआ
मैम लाइक बहुत बढ़िआ
खुश रहू खुश रहू
कॉपी करही शुरू ह ह बहुत बढ़िआँ आओर की कहू बस भोजन भऽ गेलै आब की कहै छै छत पर छी बुआ रहल छी ढ़रहा रहल छी आओर की करब मौसम बहुत बढ़िया सोहाना मौसम छै ठंडा लगे छै ह नीक लगै छै मतलब ठंडा खातिर ठीक लगै छै निक आर कथि एनर्जी अहाँ केँ बड स्लो भ रहल अछि हमरा त बुझा रहल अछि जेना की से अहाँके किछु बजय केँ फुराते नहि अछि आओर
नहि नहि नहि त ह ह हमहु अगना से बाहर दनान पर घुमि रहल छी पोखरि मोहार पर एकदम जल हवा बहि रहल छै आबि रहल छै हवा हँ मच्छर काटि रहल अछि मच्छरकेँ मौसम छै कनिको पानि भऽ जाइत छै तऽ मच्छर तऽ कटिते छै आ लाइट से कटि गेलैए तऽ मच्छर काटि रहल छै अपन घुमि रहल छी कनिमे हँ हँ दानानेपर छी
हँ
ह यौ अय गर्मी मे घूर लग जेबक्ष जाड़ केँ मौसम छै सााँझे मे घूर लगेबै बिना यहूं हँ आ कते जा जारन काठी गोइठा जरेबै आब नार पुआर थोड़ेये ने छै सबटा मे तऽ पाइे लगैत छै नार पुआर रहै छै तहन न
गाछ छै तऽ ओतेक पत्ता तोत्ता झड़ि झारि जाइत हैत
हँ हँ हँ से बाड़ी मे बाँस बास पत्ता झरै छैियै वएह हँसैैत कऽ आनै छियै वएह साँझ कऽ जरबै छियै तऽ साँझ क तो नहि भोजन आब कहाँ बनबै छियौ ओहिसँ जारनि काठी सब बनबै छियै बाँसकेँ पत्तासँ कहाँ भोजन बनय छै हँ जारन काठी हँ गोढ़ा गोढ़ानी हँ बौओ सब ठीक यइ सब बढ़िआँ सब नहि सुूतला नहि लाइटे नहि छै त की सुततै अखन आब खाना पीना खेलक आ सभ घुमि रहल अछि ह
एतेक धरि अहा किए बारह बजे वला छै बारह जे अहाँ सब खााय पीबै छियै ईसभ त नीक लक्षण नहि बुझाइया अहाँ सबकेँ
आब की करबै धियापुता नमहर भेलै पढ़य लिखयवला भेलै बौआ न तऽ आब की कहब पढ़ैत लिखैत छै तऽ अपन कनि हँ तब हम
अरे हमसभ त' आइ साँझमे आइ कनि नाश्ता कऽ लेल लिट्टी बना लेने छलियै तऽ कनि भारी नास्ता भऽ गेल छलै तऽ ते दुआरे खेनाइमे लेट भ गेलै आ आ
खरीद क'अनने रहुं कि अपने
नहि नहि अप अपने अपने बनेने रहि
लिटियो बनेलियै आ कतेक ती यै अहांके मतलब लिटियो बनेलियै साँझ मे खेलबो केलकै आओर ओहिके बाद भोजन ब अहां सब फेर रातिमे भोजन बा ई तऽ किछ जादे एनर्जी अय अहांमे
हँ यौ तऽ एनर्जी नहि रहतै यौ पसीनानेके हँ हँ बजब बजऽ मे सबके हम भी बजैत रहियौ खाली कहबै अखने बुढ़िया भौजी सब बजै छियै ताहि दुआरे कहै छी आब धिया पुता सभ छी अहीं सभ अहीं सभ बाजू
नइ नइ नइ अहाँ बजियो एकदम बहुत बढ़िया लग हं एत्त' त' बिल्डिंग पर बिल्डिंग खडा़ भ' गेलै आ त अ गाँंव मे अखनो की सब त आ
गाँवो मे बाप बौआ यो बिल्डिंग खरा भऽ गेलै गाँंवो मजा आब कहबै से पहिले वला गाँव छै से आब गाँव नहि छै आब सब कोठा सोफा बना क हं सब धिया पुता डक टर इंजीनियर बनल ये सब बाहर घर सभ चमकेने अछि आब पहिलेवला खोपड़ीवला जमाना गेलै आब आब अहून ठमन सभ कोठा सोफा बनेने य सब अपना अपना घेर घार के यै सब सेपरेट क लेने य छै बाहरे जकाँ ककरो नै देखबै हं पहिले जकां ककरो अंगना कियो हुइल जाय छैलय से बला सिस्टम गेलय आब आब ओ बजबअ परै छैय घं टी तहन जाय पड़े छै फल्लां काकी अंगना जैयो चिल्लां गना जइयो आब हकार पूरय लए गेल छलियै आइ दिनमे तऽ लिअ आब ओ घण्टी बजबैत रहू किओ सुनत निकलत तखन ने जेबै अंगना
ल हो हकारो हकारो देलखिन तहियो पर अहाँके एतेक बेल बजय पड़ल ओहि दिन
आब बन्द कऽ कऽ रखने रहैत छथिन न तऽ की कहै छियै सबटा ओ सिस्टम भऽ गेल छै आब आइ काइल दोसर दोसर वला हमसभ बुझै छियै तऽ ओ नहि खुलैत छै हँ तऽ ओ दुआरे बजबय पड़ै छै तहन एलखिन हैंए तऽ खोललखिन खिन हं तहन गेलहुँ हँ हकार पुरलौहांए
आ ओ कथी ई लिखल हुं उनका दरवाजा पर किस कुत्तों से सावधानी घर में कुत्ते रहे हैं हें
नहि नहि कुत्ता तुत्ता नहि रखने छथिन यौ कुत्ता किया रखने रहथिन कुकुर ओत'एनाहियें बौआइत रहै छै गाममे के ई बाहरिया लोक सब रखे छै गामक घर लोक ओनये हँ कुकुर बिलारि घूमैत रहै छै नढ़िया घूमैत रहै छै ओ किया ल लोकख पोस तै ग झूठो के गाय पोसतै कि ओ कुकुर बिलाइर पोसतै ग
हं त बात सही छै
हँ ओ
लेकिन नहि बाहर सब वाला सबके आदमी सबके की होइ छै ने कुकरे बिलाड़ पोसय मे नीक लगै छै
हँ तऽ की हँ तऽ की करतै बाहरके लोक सभ माय बाप ओ बच्चाके छोड़ दै छै आ बच्चा माय बापके छोड़ि दै छै तऽ भाइ केओ तऽ चाही ने तऽ ताहि दुआरे अपन कुकुर बिलाारि पोसै छियै लेकिन गाम घर मे तऽ भाय दोसरो क गैय रहइ छै ओकरे सेवा करऽमे भाय ओकरे मांर दऽ अबै छियै रोटी दऽ अबियौ चारि बेर ओहि मे टाइम पास भऽ जाइ छै नहिहो अपना लगमे रहै छै तऽ
बात तऽ सही कहलियइ अहाँ आब की बे से तहन फेर ओर बौआ सबके करिया पढ़ै ले बैस जायत या फेर सुतत आब
नहि नहि आब सुतबे करतै की बारिश के हँ बारिश के मौसम छै मेघ लागल छै हँ मेघ ला गल छै कखनहुं बरसि जेतै हँ मेघ लागल छै आ हँ पू हँ पूब से बहि रहल छै हवा पूबरिया हवा बहि रहल छै की कहु सबटा आम ताम झाड़ि देलकै ई हवा बिजलका लागि रहल छै ओ सभटा आम झाड़ि दैत छै आँधी बिहारि अबैत छै
नहि अछि आओर हमर अ ब अथी की कहै छै किछु फुरइते नइया हम की बाजू अहाँके काज
अच्छा तकर तऽ बियाह दान कहिया करबै अहाँ हँ बियाहो दान ते करियौ घटक अबैया त किया ने कहै छियै खाली पाइये कमेबै
नहि नहि नहि हमरा बियाह दान क'के कोनो फायदा
तऽ कुम्हरौरी बनायब चरौरी बनायब ऐं असगरे बनबैत रहै छी तऽ दुनू गोटा मिल कऽ बनायब न
ए दियादनी दियादनी आयत तऽ मुह कान फोड़ि देत फालतू
यौ किया फोड़ि देते यौ जेहन बना कऽ रखबै तेहन रहतै
हँ तऽ जेहन बना कर रखवय ते छै लेकिन की कहै छै ओ बनल बनायलके आगि लगा दै
नहि नहि नहि कहै छै ओ की कहैय छै अब ओ काँच करचीके आ अबैत पुतोहुके जेनाकऽ लिबेबै न तेना कऽ लिबैय छै तऽ अबिते देरी जेना क' ओकरा रखबै तेना क' रहते आबिते देरी जे हूरार बनेबै तऽ हूरार बनि जायत
हँ हँ आ एके बेरमे जोरसँ घीच देबै तऽ ओ टूइटे जायत
नहि नहि नहि नहि नहि टुटतै किया टुटते नहि टुटतै अहाँ की खेलउ हं आइ
हम की खेलहुं हें हम रोटी खेलहुं रोटी और सब्जी छलियै आ भिण्डी आ ई भेल छलए ह
अच्छा रोटी तरकारी भेलियै भिंडी आलूके
आब रात मे भोर मे भेल रहा भात दालि चोख आ सब्जी दू तीन तरहके चटनी आ हूं हूँ इह चीज सब हो छल आ आइ की केलक काल्ह की केने रहे माँ हँ हमरा कागज मे धोखाँ सं ओकरा याद नहि रहलै कि की रहलै ओ की केलक हँ आर कचरी कचरी बना कऽ अहाँके खेलक ओ हमरा दऽ देलक त तऽ हम की केलियै तऽ लऽ के चलि गेलियै हमरा बुझायल जे ई की कऽ रहल छैय की दऽ रहल छैय तैयो हम ल क
अच्छा तऽ क मुरइके कचरी समजि कऽ खाए लेलउ
नहि खैय खायब हम हमर एहन इन्सान खा लेत हम तऽ छुपिते दै रहियै हमरा बुझा गेल जे किछु
ओहो अहाँ तऽ राधे राधे छी नहि गलती भऽ गेल हेतनि हँ हँ
ओतऽ हम किछु किया कतिय हमरा भागे के छला
अच्छा तऽ तऽ भूख तऽ सतुआ नहि रखने रहैत छी अमे
से तऽ छैय हमरा भूख कथी लागत हम तऽ एकबेर बढ़िआँसँ भोजन करऽ जाइ छी आर एहन थोड़े छैय जे हमरा अगर ओहन जरूरत पड़त तऽ हम तऽ दू बेर कि तीनो बेर घरपर आबि सकै छी।
आ तहन तहन तऽ बढ़ियां लगे में य छौ
पैरे आराम से जा सकै छी परे आब सकै छी। ल ई आ नी जे जे बाइकसँ एकटा भाइजी छथिन ओ खरीदै छथिन ओर तहन तऽ हम ऑफिस में गेलों हमरा बुझायल छले जे किछु छैय तऽ हम सीधे एकटा स्टाफ के कहले देखियौ आपके लि मम्मी ये लेके आइए दिन दी है खइके
ह
तऽ हुनका तऽरा खुआ देलियनि आ हम फेर ओकरा पूछैत छियनि जे ई की छैय तऽ कहे छैय प्याजी छैय प्याजी
ओसभ कयन गेलखिन हँ ओसभ कयन गेलखिन प्यज के कचरी एय मुरई के कचरी ए भाटा के तरुआ भिण्डीके तरुआ ओ सब कयन गेलखिन ओसभ तऽ पकौड़ा बुझैत छथिन हँ
कचरी हं कचरी के जगह ओ कहै छलखिन प्याजी छै
आ ह ह ह ह मसु मसुरी मसुरी दाल मे धऽ कऽ आ ओकरा जे चनाके दाल कनि फूलय ल धऽ देने रहब तहन दय छैय ने तहन मुुरही सगे नीक लगै
आ हमब हम ई चीज कहनाइ मायके बिसेरे गेलियै हम ई कारण ई काम भेला दू दू दिन भए गेल छैय हमरा ओत देलियै आ ध्यान भऽ गेलै आ मायो ने दे ध्यान रख रखने छैै नहि हमहूँ ध्यान रखने छियै एखन हमरा अचानक बात करैत को ध्यान नहि
आब काल्हि कहबनि एखन तऽ आ सुति रहल हे तिन
नहि नहि अखनो जगले छी वहाँ हमसभ जाबे तऽ सुत न तब भैर रैत में पाँचो बेर बुआ क देल छैय जे क बौआ सब सुतल छैय कि मोबाइल देखे छैय आ बौआसभ जे तक नहि करै छै लेकिन एकटा पूजा रानी
आओर ल लताम फड़ल अछि कि नहि अहाँके तऽ लतामके महीना छै तऽ खूब फड़ल है त अहां गााममे
बड अछि लेकिन लताम सब की होय ने छोट छोट लताम नीक लगैया हमरा
अच्छा पाकल नहि नीक अच्छा अच्छा आ अधपक्कू नीक लगैया
हँ ह हँ हँ हमरा ल इए लग यए जे आइ अहाँके एनर्जी आइ बहुत कम भऽ गेलै ह नहि तऽ म रह ए नहि छै कैल की भेल रहै कि पूजा हमरा से बात करे छलियै तऽ पूजो बाज ब बजार करै छला हम बजार बजार करै छलियै भले एक दूसरे के समझ रहल छी एक दसरे के कऽ रहल छी लेकिन एक रती बाहर निकलले तऽ व तक कहि कह रहल छै तऽ नहिये होब के
अ अच्छा अच्छा हँ तऽ हमहुँ बनेल लिया खेरही के दालि बनेलिया आलू भिंडी के भुजिया बनेलि या भात बनेलिया हं धियापुता हँ सब सब खााय जाय गेलैया दू टा अपने टाट पर तिलकोर छलै से तरने छलियै आय व्रत छलै मंगलके तऽ दूटा तिलकोरो तरने छलियै धिय पुता लए अल्लू तरि देने छलियै तऽ हमहुँ से सब केलियै हं
लेकिन बहुत
कोर हँ तिलकोर फरल छलै
ओ बहुत बढ़िआ बात आओर तने की कहै छै हुं सब बढ़िआँ छै ई छै ई बन्दे नहि रहल छै ठीके छै ओ
नहि नहि नहि बीत रहल यै काल्हि भोरे जेबाक छै ऑफिस से
किछ ने छै भोरे तोरे हमरा न अछि हम ते आराम से रिलैक्स भ के जाय ज हमरा तऽ स्टाफ फोन छी हम हम एक बेर नओ दस बजे पहुँच गेलियै हम हमेशा साढ़े एगारह बजे एगारह बजे जेजेना
तऽ की की काल्हि आल्लूवला रोटी खा कऽ जेबै कि भाटा अदौरी खा कऽ जेबै
आब से तऽ जे माँ बना देथिन से देबै तऽ की कहै छै
से खा लेबै तऽ बढ़िआँ अइ से तऽ खायमे तऽ अहाँ सोन छी से त किछु खालै छी
आ त सुनू ने तऽ गेलहु हमरा स्टाफ हँ नहि ने हमरा स्टाफमे अच्छा लागैया जे एतौ लेट कियो आ गए हैं आप तो हम ओकरा को हम घर ही देख एलौं तऽ घरमे टाइम देखै छै कहै छै जे बुझाइ छै ई हम तऽ कह छी रै बा पहिले आबि गेलिये ई कहे छै लेट क दे कस ल आबि गेलिये तऽ हम एनाहिए हमरा केओ देखने नहि रहे ओ दोसर स्टाफ रह तऽ की कह छै हुं हम मने मने के छै हँ बौआ जल्दी आबि गेल तु कहै छ ले लेट आबय गेल यै जो जानकारी ले ही पहिले अन्दर मे हम कतै छिये तऽ खाएब इएह चीज सब होइत रहे छै नहि नहि नया नहि यौ उएह पुरान नहि उएह पुराना छै हमहीं नया
अच्छा अच्छा हँ तऽ मतलब नहि चिन्हनै हैत से मतलब के छियै नहि छियै चिन्हबमे तऽ कनी टाइम लगैत छै ने हँ ओ पुराना छथिन अहाँ नया छियै लेकिन अहाँ छियै के से नहि ने बुझैत हेथिन तै टोकि देने हेताह ने
तऽ लेकिन एतेक प्यारी लगले या अहाँ के साथ बात करैत कि कहुँ अपना आप खो नहि रहल छै नेटवर्को इशू ई तऽ गलत बात भऽ गेले हैन ओ
तऽ कऽ लेब हमरे बहिनसँ बियाह कऽ लेब नीक लगैत छी हमर बात नीक लगैया तऽ हमरे बहिन से बियाह कलेब हमर तऽ किछ देखेबो ने करै छैे
अहाँ की की बात करै छी यहाँ पर हे ई चीज सब तऽ घर बाहर कर रहब त नॉर्मल बात नए करू आ की कहे छै आब भऽ गेलै ई कल अहाँ सुहा कऽ एलहु हं ठीक छै राखे छी काटि दै छिय राधे राधे